ए
बजार नय बनलै हन अखैन
अच्छऽ हमहु हैया देखियौ परै छै।
मौसमे बड़ खराब छैै पाइन पड़ै छै तऽ केन कऽ पाइनो अनबै हमरा आरके जे छै अहाँकेँ तऽ हमरा आरकेँ तऽ देखियौ नऽ सरकारी कलसँ पाइन आनऽ पड़ै छै नलक नइ डाइन होय छै। हँ छै। सजमना लत्ती अछि कदीमा लत्ती छै। सभ चीजके लत्ती
फरल हैं आबअती तऽ लऽ क आबि जायती। जरना यऽ तऽ भेजबा दिअ ने कनि बौआ सभ दिया हं जरना छै तऽ कनि भेजबा दिअ ने कनि आइ माछ के सब्जी बनेबे माछ केँ सब्जी आ भात कहलिये कि जाय छिये बनेबे हँ हँ हँ कहलिए आइ माछ बनेबै हँ हँ फेर सावन आयब जते तऽ नहि ने हेतै ने खायल आ पप्पा छथिन आयल तऽ कहलियै जे नहि बनवाइए लै छिय अपन कहले बना कऽ अपन खा लै छी हँ हँ हँ हँ। तऽ फेर चलि जेयथिन काम
हमरो रुची सब नहि एलैए एखन ट्यूशनसँ तऽ आब ट्यूशनसँ औतै तबे हम बनेबै। चारि साढ़े चारि बजे जाइत छै। आ साढ़े
अच्छा अच्छा अच्छा। बताउ हमहु है। देखे ने बस जाय। रहल छी कहल कनि पहिले अहाँ सब बतिया ले छी तब जेबे आरामसँ। पानो पड़तै देखियौ ने मैसेज तऽ आयल छै मोबाइल पर आब पानि पड़तै कि नय हँ हँ हँ कपड़ा लत्ता छी धोेऽ रखने पूरा पूरा भीज जेते उतारि लिअ छत परसँ हमरा तऽ अङ्गनेमे छै ओ अपन उतारि लेबै अहूँ उतारि लिअ
छोटकी बुच्ची सुतल छै
हँ उठा दिऔ ने तऽ एते बेर तक किया सुतल छै - मोन तोन ठीक छै की
मोन नय खराब छै मोन ठीक छै ओनाहिते सुतल छै लेट के सुतले
अच्छा अच्छा अच्छा नय नय नय कियकि साँझ के बेर जाय छै ने साँझ पहर लोक नय सुते छै उठा दियौ बौआ केँ
से तऽ नहि सुतै छै उठा देली ओ जगल छै मतलब लेटले छै
अहाँके दियादनी आयल कि नय कि नय आयल
नहि एखन नहि एलै हन ओ
यै कोन बड़ा बजिया वला काम करे है ये बड्ड बेर भऽ गेल छै अच्छा तऽ खाना तब अहीं बनेबै अहीं बनबे छिए दुनू टाइम
बनाबै छियै हं नय ओहो बनबै छथिन हमहूँ
अच्छा मतलब दुनू मिल बहैर केँ नहि निक करै छी दुनू आदमी मिल केँ काम करै छी हँ मिलेके काम करबाक चाही लड़ाई झगड़ा सऽ निक रहे छै हँ लड़ाई झगड़ा कऽ कऽ कुछो नय मिले हय हँ ह नय नय
आब दखियो धियि पुता आबे छै तऽ बनेबे सब्जीे रोटी तऽ बनेबे बैगन आलू सब्जी बनेबै रोटी बनेबै भात अहाँके देखे छिये बनेबै तऽ बनेबै नहि तऽ नहियो बनेबै बुझलियै हँ
साँठ बाँठ करे छै साँठ बाँठ आब ओकर पूरा हेते तब ने तभिये कहि के गा
नहि तऽ देखियौ बाजार जायब तऽ सबेरे सकाल चलि जाउ बुझलियै की नय किया तऽ मेघबुन्नीकेँ टाइम छै तऽ बुझिते छियै मेघबुन्नीकेँ टाइम रहै छै तऽ कते टाइम भऽ जाइ छै अहाँ केँ से भऽ जाइ छै बुझलियै ओइ सब में बेसी टाइम नै लगबियौ जल्दी अपन सबेर सकाल चैल जाउ सबेर सकाल चैल आ बजार स
बच्चा कहाँ बात बुझै छै बच्चा सब बात बुझतै तब तऽ बच्चे नै बात बुझै छै ऐहाँ तऽ मेन दिक्कत छै
आब की करबै से तऽ हइते रहै छै हमरो एखन माँ छलखिन हन फोन केने तऽ पूछै छलखिन पूछै छलै हे जे पाइन होइत छौ तोरे अर केँ गाम दिसन हम कहलिए पाइन तऽ होइ छै
अच्छा धिया पुता सब बड बजै या कहलियै बौआ नै एल छै आइब गेल जेना धिया पुता सब बजै या
नै ऐल छै ओ बगल केँ एकटा बच्चा ऐल छलै न सेहै बजै छै
ओ सहेली केँ ढूँढै ले अपन अपन जोड़ी तार केँ भाईजी सब कहिया आयत अच्छा छैठ स पहिले नै आ बाबू केँ काम भऽ गेल की बाबू केँ काम छैठ
नै बाबू केँ काज तऽ छैठ केँ बाद दुर्गा पूजा छैठ केँ बाद हैत अहाँ केँ बरखि
तै तै लऽ भाईजी सब मतलब छैठ लगचिया कऽ अबै छै न
हँ तैय दुआरे छैठ लगचिया कऽ अबै छै आब ता देखियौ छैठ लगचिया कऽ एले तऽ छैठो भऽ जाइ छै दिवालियो भऽ जाइ छै बाबू केँ बर्खी भऽ जे ते सब चीज
हँ हँ अपन घर परिवार स अपन पाबैन तिहार में मिल लै छै
ओइ केँ बादे फेर औते बुझलियै तैय दुआरे से नै लोक अथी करै छै
ठीक छै अनाहिते रहबाक चाही और कथी नै स ठीक छै अपना अपना में लागल छै सब अपना अपना में लागल छै
हँ तै दुआरे से नै जाइ छियै बुझलियै आब ई धिया पुता स सब कहै छलै हन जे अबै लै तब भाईजी कहलक जे नै अखैन केना केँ एब बै फेर आउ फेर जाउ तकर बाद फेर आउ तहन
धिया पुता कऽ बात स चलतै तब तऽ भइए गेलै अच्छा
एक बेर अपन आइब जैब तऽ सब
हँ हऽ धुर जाउ ओ तऽ बड्ड गर्मी छै यै की कहू मोन तऽ बेचैन भऽ गेल है गर्मी स
गर्मी तऽ बड़ यै छै अहाँकेँ बड गर्मी छै यै आइ त तते धूप छलै हन न जे की कहू धिया पुता केँ एते गर्मी तऽ घमौरी सऽ दुनिया कऽ बुझियौ देह सैर गेल छै
हऽ हऽ हऽ से तऽ भैए जाइ छै अच्छा नै नै नै आब सबकुछ डुप्लिकेट मिलऽ लगलै तऽ कत
दियौ दैते रहियौ दैते रहियौ तैयो नै सुनै छै बुझलियै
अच्छा
अहाँ केँ भाय कतऽ ऐछ
हमर भै बाहर में रहै छै की कहू नै पड़हाइ नै लिखाइ केलकै दशमा में फेल भऽ गेलै थर्ड भेलै तऽ कहलियै पैड़ ले पप्पो कहलखिन जे नय पैढ़ लऽ पैढ़ लऽ तऽ नय - नय, नय - नय तऽ प ता नय संघत मे रैह - रैह कऽ
तैँ नऽ
हँ निकैल जैते कहलियै जे बानवी कऽ ले अपन कम्प्यूटर किलास कऽ ले आ कतो लाइग जो ओहै सबमे हँ तऽ ओहै संघते मऽ रहि कऽ तैय ला जोड़ आब अपन कमो आब कमाओ कऽ देखही केहन होई हइ आ जौ हम बुझबै हमर बच्चा नय पढ़ै तऽ किया झूठे कऽ अथी करियै हँ ओकर लाइफ बर्बाद अगर अभी अगर अभीसँ काम करते तऽ अपन सीख ले तै कुछो हँ हँ हँ अ च्छऽ अच्छऽ नय नय नय तऽ की करतै लोक आओर धियापुता बाते नय बुझै छै
धिया पुता सब बुझिते छियै केहन आबक जमाना छै केना धिया पुता सब
हँ आब अहाँ मारबै धिया पुता एक चमेटा धिया पु ताअहाँ कऽ मारत चाइर चमेटा तते बदमाश छै से आ कोनो गप कहल जाइ छै हँ गपे तोन मे झाँपि देत आही केँ अहाँ कहियो ए गो तऽ अहाँ कऽ हँ हँ नय - नय छोइड़ देने छियै फोन तोन केलक ओकरो बड्ड तऽ मोन खराब छलै की कहू घरमे सब केँ एक दिसनेसँ मोने खराब भेलै गेय पपो केँ मोन खराब छलैय हमर बहिनो केँ मोन खराब छलै माँ केँ से काइल कपार फुटि गेलै आ भैय मोन खराब यै उ तऽ गैल छेलै नऽ मौसी केँ रूम पर से गिर गेले सीढ़ी पर सँ से पैरो मे चोट लाइग गेलै आ क पारो फूटि गेलै नैका जब लोक केँ भाग खराब रहै छै तऽ हर जगह सँ अथी भऽ जाय है
केँ सेहा ब
हँ तऽ वैहै अभी बुझै छ जते हवा बहै हइ सभटा छू कऽ निकलने जाइ आ भागे खराब हइ तऽ आब की करबै हँ बड़ परेशानीमे छी हँ हँ तै लऽ कहलियै जे नय देखा ले देखा ले देखा ले तऽ ओहो पैसा केँ दुआारे नय दे खाबै हम कदलिये हँ कले डॉकटर सँ एक बेार देखा ले बी पी ती पी लो हइ हँ बी पी तीपी लो भऽ गेल है तैय दुआरे हँ आ हँ हे लताम बड्ड छै फ रल यै हम ऐब तऽ लताम लै कऽ ऐब धुर जाउ हमरा मोन अकैछ चिझा लताम कऽ दाँत दुखै लगल लताम खाइत खाइत
बड्ड बड्ड हमर गाछमे तऽ डाइढ़ टूइट जेतै हैया सावनमे लऽ जैब बौआ आरकेँ भेजबै लऽ जैत तोइड़ तोड़ कऽ हँ बड्ड बड्ड लताम हँ ठाइर टुइट जेतै एय बाजि तेते लताम एय जना हारबाजी टूट अथी फरै बड्ड आ कते बार तऽ ठाइर टूट टूट जाइ हय
पाइक जाइ छै बुझलियै एके बेर पाइक जैत
हँ पर एक बेर पाइक जेतै तऽ फेर खाएल नय हेतै से बुझै छियै पर एहै करबै अगर एक बेर हँ एकबेर पाइक जेतै तऽ बांट देबै ओर
छौयर देबै धियापुता के दऽ देबै अपन समझा देबै धियापुता खा लेतै बगलोवाली सबके बच्चा सब हम तऽ आसिके रहै छी
कऽ देबै हमर तऽ हमर लताम तऽ गाम गामके लोक खेने छै बहीन लग जाइ छलियै तऽ लऽ लऽ कऽ जाइ छलियै
लताम तऽ बड टेस्टी या से बात तऽ छै अहाँके लताम बड टेस्टी यऽ अहाँके लताम बड टेस्टीया तैय दुआरेसँ धियापुता के दऽ देबै नय नय फड़त पिल्लू नय फड़त
हँ आ त‌इमे ऐ बाजी तऽ पाइन पड़े हय तऽ ओर ने
तोयड़ लिय‌अ अधीक के तोयड़ के फ्रिज में ध देबै बुझलियै तऽ फ्रिजमे दऽ देबै ने तऽ फ्रिजमे दसो दिन रखबै तऽ नय
हँ हँ हँ फिरिंद धू हमरा आर के कतयसँ फ्रीज एयलै जे फ्रीजमे रखबै
आ हमर घर तऽ अहाँ घरसँ तऽ दरे छियै नय तऽ हम रे फ्रिजमे राख लैतो
हँ दूर छै आब राखू फेर दौड़ दौड़ कऽ के जाउ ह लोक और सब तऽ पता है दस रंग के बात बजैत रहे है जे कथी ले जाय दौर दौर दौर दौर कऽ आ पता नय है जगह दू छै पर लोकोग तऽ एके छै सौउसे सबके सोच एके छै इ जे चाहबे जे हम केकरो सोच बादेल
तऽ नय हमरा मान लिअ कनी दूर भऽ जाइ छै तै नय तऽ हम त ची आर दिया भेज देथौ जे लएन के राख दे ही गर्मी छै तै ने लोक पान तै ने लोक समान रखै छै आ जब अथी रहे छै तऽ थोड़ी ने रैखतीही चलू निकेना समय बदलते तऽ एगो लऽ लेब
हँ समय बदलते तऽ लेबे करबै हँ हँ छ हँ सब रंग के होइ छै आ जतबे लोकके औकद रहे ततबे करू ओहिसँ बेसी नय करबाक चाही ओकैद सँ फाजूल करे तऽ बड़ दिक्कत
दिक्कत भऽ जाइ छै हँ कए
अभी जे एते दुनिया जहान के अथी लऽ के जे हँ हँ हँ हँ हँ लऽ लेबै ओर अहाँके माँ आर ठीक है नै माँ भाय सब अहाँके भाय के शादी भेल कि नएये
नय ये तऽ सेए लड़की देखियौ ने छै कतहु तऽ
ह हमीे देखियै सभ जगह कि भाय क कहूँ बेर कोइ ओर पसन्द तसन्द हैत तऽ करबा दियौ आइ काल्ह तऽ पता है जे सबके अच्छा प पा नय गछथीन नय तबो एक बेर पूछ लेबै पूछ लेबाक चाही नय तऽ फेर कऽ केऽ फेर ई होइ छै ने जे दुनू तरफ सँ अथी हँ हँ ओना तऽ छै हमरा तऽ अपने दिय द मे छै कए गो पर ई छै ने जे ओकरा आर के बात विचार नय ठीक ह तऽ केना आब केकरो करेबे तऽ जाइन बुझ कऽ कार करबा दिय कि नीके करबेबै जे नाम लेते जे हँ फल्ना करेलक कते नीक करेलक
जैन बिछिके तऽ नहिये है न अथि करबा चाही आ माइन लिअ कतहु नीक लड़की मिलतै तबेटा होैत छै
हँ हँ हँ आ खराब करा देबै तऽ फेर काल्ह भने कऽ झगड़ा लड़ा हतै तहूँ हमरे गड़ि देब जे फन्ने करा देलकै सच बात छै कि नहि हँ हँ तऽ ओह ताहिआरे ई सब तऽ कनि दूरे रहबाक छै हम तऽ कहले कनि पूछि लै छी कियि अहाँके भाय आयल जे छले ओहि दिना आम लऽ क तऽ देखने छलहु अहाँ भाय के हम
हँ उएह भए कऽ हमरा बियाह करैके छै
हँ हँ तऽ देखने छलियै पीछा सब हँ
एक्टा के भऽ गेल छै तऽ कनिआँ अहाँके कहाँ रहय छै गाम मे कनिया रहय छै अहाँ के ओते हमरा भाय के अहाँ के दोकान छै ने दवाई
आइ काल्हि तऽ आई काल्हि तऽ बुझले हे जे घर बला
सभक़ बर रखै छै संगे मे हँ
हँ हँ इहो भए कऽ भऽ जायत अपन इजतऽ रहत ततऽ लऽ कऽ जायत हँ हँ हँ तऽ बौआ तौआ भेल कि नहि भायके
एकटा तऽ लड़का छले तऽ टूटि गेले फेर अहाँ के लड़की भेले य सीजर कऽ के भेलैया दरभंगामे अहाँके पेट खोल केे भेलैया बड़ पाइ लगलै डेढ़ लाख दू लाख रुपैआ लगलै हन गेल छलियै हमहहुँसभ देखय लए
हँ जकरा घरमे नहि हुएल रहैत छै से ने पैसाे हाइे करै छै हमरा आर के तऽ भेल छै बहिन सबके हुँ